हलो
हेलो
हँ मित्र
हू नमस्कार
हँ हमरा गाँवके पासवला जंगल के हालत दिन ब दिन खराब होइत जा रहल अछि चारु कात कचरा आ प्लास्टिक फैलत अछि
हँ हमरो ध्यान गेल अछि लोग पिकनिक करे जाइत अछि आ कचरा ओतय फेकी दैत अछि यही से जानवर आ प्रकृति दुनू के नुकसान होइत अछि
हँ जंगल हमर जीवन के आधार अछि ओतय से हमरा शुद्ध हवा पानी आ दवाइ भे टैत अछि अगर ओ साफ ने रहत त हमसभके सेहो पर बीमार पड़ै पड़त
एकदम ठीक कहलो पेड़ पौधा हमरा लेल ऑक्सीजन बनाबैत अछि आ माटी के बाँधे के राखैत अछि हमरा सबके ओकर रक्षा करे पड़त
हँ सही कहलहुँ किए नहि हम दुनू मिलिक क एकटा सफाय अभियान शुरू करी हर रविवार गाँव के युवा लोकनि के संग जंगल मे जा के कचराा उठे
बढ़िआ आइडिया छै हम पञ्चायत से बात करब आ किछु थैला दस्ताना आ डस्टबिन के व्यवस्था करब
हँ स्कूल के बच्चा लोकनी क से हो जोड़ब ओकरा छोट उम्रसँ प्रकतिके महत्व बूँझीमे आबि जेतै
सही अछि बच्चा सब जे सिखत ओ घर मे सेहो बतायत यही से पूरा गाँंव मे जागरूकता फैलत
हँ पिछलाके बेर हम देखलहुँ जे किछु लो जंगलकमे शराब के बोतल आ चिप्स के पैकेट फेक देलक ओकरा कारण आगे लयके खतरा बढ़ि जाइत अछि
हँ सुखल पात आ प्लासटिक पर धूप पड़त त आगे लागि जा सकत अछि यही से पूरा जंगल राख भए जाइत जानवर मरि जाइत अछि
हँ सही कहलहुँ हमरा सबके वोर्ड लगाबए चाहि जंगल के एंट्री पर जंगल साफ राखू कचरा नहि फेकू
हँ सब सगमे दण्ड सेहो प्रावधान होबे चाहि जे कचरा फेंकत ओकरा पर जुर्माना लागल जाए
हँ पञ्चायतके मुखियााजीसँ बात करब ओ मौनीजीत ओ सेहो पर्यावरणके बारेमे बहुत चिन्तित रहैत अछि
हम फेसबुक या व्हाट्सऐप पर सेहो पोस्ट डालब फोटो खींचे के देखायब जे जंगल के हालत कैसन अछि आ हमर की रहल अछि
हँ सोशल मीडियासँ युवा लोकनि जल्दी जुड़त ओ लोकनि हमर अभियानमे हाथ बँटाबके लेल तैआर भऽ जायत
हँ हम हरियाली बचाउ टीम नाम रखब एकटा बैनर सेहो बनाएब
हँ जंगल मे ए जे पेड़ काटल जा रहल अछि ओकरा सब हो रोक लगाबय पड़त आब त कटाहिसँ माटिके कटाव होइत अछि
सही कैलो पेड़ कतत तऽ बरसात मे बड़ी होत आ जंगल जानवर से उड़ि जाइत छै
हम वन विभागके अधिकारीसँ सेहो मिलब ओलनि हमरा मदद करथि आ गश्त बढ़ा देती
हँ सरकार के योजना सेहो अछि एक पेड़ माँ के नाम हम ओकर तहत पौधा लगाएब
हँ सही कहलहुँ मित्र हर महिना कमसँ कम सए गोट नया पौधा लगाबके लक्ष्य राखि आ ओकर देखभाल सेहो करि
हँ सिर्फ लगाबै से काम नहि चलत पानी दिय बड़ा लगए आ जानवर से बचाव पड़त
स्कूल के बच्चा लोकनी के पौधा मित्र बने एक एक बच्चा एकटा पौधा के जिम्मेदारी लेत
ई बहुत बढ़ििया योजना छै बच्चा सब ओकरा अपन दोस्त मान के देखभाल करत
जंगल मे जे नदी आ झरना छै ओतय सेहो लोभ कचरा फेंकि द दै छी पानि प्रदूषित भऽ जाइत अछि
हँ ओ पानी जानवर पीबैत अछि प्लास्टिक खा लैत अछि तहि ओकर पेट में जाक
हमरा सबके नदी किनार सफाइ अभियान चलाबय चाही हर पन्द्रह दिन पर एक बेर आ लोकके समझायब पड़त जे नदी हमर माता अछि ओकरा गन्दा नहि करय चाहि हम माइक से गाँवमे ऐलान केरब जंगल आ नदीके महत्व बतबै
हँ आ धार्मिक कथा के माध्यम से सेहो समझाउ तुलसी पीपल आ बरगद के पूजा के महत्व बताए
हँ किछु लोक जङ्गलमे शिकार करैत अछि ओकरा कारण हिरण आ खरगोशके संख्या कम भऽ रहल अछि शिखर कानूनोमे अपराध अछि हम वन विभागके हेल्पलाइन नम्बर सबके देब दे लग परर तुरन्त खबर करब
हँ वन्यजीव हमर मित्र अछि ओकरा बिना जंगल अधूरा अछि
सही कहलु जे विविधता बचएबसँ प्रकृति के संन्तुलन बनल रहैत अछि हमरा घरमे सेहो प्लास्टिकके उपयोग कम करय पड़त कपड़ाके थैेला लऽ कऽ मार्केट जे
हँ प्लास्टिक मुक्त बाम क संकल्प लेब एक एक घर से शुरू होत तऽ पूरा गाँव साफ भए जायत महिला लोकनी के संग बैठक करब ओ लोकनी रसोई में बहुत प्लास्टिक उपयोग करैत अछि ओकरा विकल्प बतैब
हँ बिलकुल मिट्टी आ स्टीलके बर्तन पातके दोनो आ पत्तल के उपयोग बढ़उ जगंलमे पिकनिक करय बला लोकके लेल हम डस्टबीन रखब आ ओकरा वापस लेबके लेल कहब
हँ अपना कचरा अपन संग ले जाउ ई नियम सख्ती से लागू करब हमरा सबके उदाहरण बने पड़त हम कचरा पर नहि फेेकब तऽ दोसरा नहि फेेक स
बिलकुल लीडरशिप से ही होइत अछि पहिने अपन घरसँ शुरू करी हमरा दादई जी कहैत छल जे जंगल स एकटा पात सेहो तोड़ब तै पाप लागेत अछि
हँ पुरान लोक प्रकृति के पूजा करैत छल हमर ओकर संस्कार फिर से जीवित करे पड़त
हँ बरसातमे हम वृक्षारोपणके बड़ा कार्यक्रम करब पूरा गाँवके लोकके निमन्त्रण देब
हँ आ हर पौधा पर ओकरा लगए वाला नाम लिखब ई पौधा रहैत अछि
सही एहिसँ लोकके अपनापन होत ओ पौधाके काटन छै
सही सोची छि जिम्मेदारी बहुत सबस जरूरी अछि जंगल मे आगे से बचाबै के लेल हम फायर लाइन लेब सुखल पात साफ करब
हँ आ गाँव के युवा लोकनि के फायर फाइटिंग के ट्रेनिंग देब हमरा सबके अखबारमे सेहो लेख छपायब चाही जंगल साफ राखब के महत्व पर हमर मित्र पत्रकार अछि जे ओ हमर अभियान के खबर छापत रेडियो पर सेहो प्रोग्राम करैब गाँव गाँवमे संदेश पहुँचैत
आ जंगल बचाओ जीवन बचाओ ई हमर अभियान के नारा होत किछु उद्योग वला लोग जंगल के पास कचरा फेक दैत अछि ओकर पर शिकायत करब
हँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्डमे शिकायत करब कानून के हिसाबसँ कार्यवाइ होइत हमरासभके धैर्य रखय पड़त बदलाव एक दिनमे नहि आबैत मुदा छोट छोट कदमसभ बढ़ाउ बदलाव आबैत अछि देखू पिछिला महिना हम पचास किलो कचरा उठौलहुँ आब ओ जगह सब अछि
हँ ओतय जब हरियाली आबि रहल अछि पक्षी सेहो आवाज दैत अछि ई सफलता सब के आओर हौसला देैत अछि मेहनत के फल मीठा होयत अछि
ई सही कहलहुँ हमर सभके अगिला लक्ष्य की अछि कि अगिला लक्ष्य अछि ई जे पूरा पाँच किलोमीटर वाला जंगल क्षेत्र के साफ करब ई बड़ा काम अछि मुदा हम करब हमरा संग तीस गोट युवा तैयार अछि टीम वर्कसँ सभ भय सम्भव अछि
एकता मे शक्ति अछि हमरा सबके नारा एही होयत जंगल साफ जीवन साफ
हँ बिल्कुल बहुत बढ़ियां नारा अछि टी शर्ट परर छापब हर सदस्यके एकटा टी शर्ट देब हमरा फंड के व्यवस्था की अछि चन्दा आ पंचायतसँ मदद लेब
हम दाता लोग स बात करब पर्यावरण प्रेमी लोक जरूर मदद करी हमरा सबके प्रचार सामग्री बनायब पड़त पोस्टर बैनर आचा हम डिजाइन करब तू छापबू ठीक अछि मिलके करब
जंगलमे हम वॉच टावर सेहो बनायब के सोचि रहल छी ओतयसँ निगरानी होत कि कचरा फेेकैत अछि पता चलत बढ़ियां आइडिया सुरक्षा आ निगरानी दुनु होत
हम वन विभाग से अनुमति लेब ओ लोकानि मदद करत हम सबके बच्चो के लेल प्रकृति राखू की बाला प्रतियोगिता
सबसे बढ़िआँ साफ सफाइ आ सबसे ज्यादा पौध लगाया य बच्चा लोकनी केप्रेरित करत हमरा सबके इमनामे पौधा आ सर्टिफिकेट देब आ मेडेल सेहो
हमरा सबके काम के डेमनिस्ट्रेशन करै पड़त फोटो आ वीडियो राखब बादमे सरकार के दिखायब तखन और फंड भेटैत हमरा सबके धैर्य नय हटाए अछि नहि हारब लक्ष्य के तक जायब
हँ ई हारब लक्ष्य जब तक जंगल आओर हमर धरोहर अछि अहाँ अगिला पीढ़ीके लेल बचाके राखय पड़त देखु ओ त एकटा बन्दर कचरा मे सा खाना खोज रहल अछि दु होइत अछि हमरा गलतीके सजा ओकरा भेट रहल अछि चलू ओकरा भागमे छी आ कचरा उठाबै छी
हँ तुरन्त उठाबै छी हमरा सबके हर हफ्ता रिपोर्ट बना पड़त की कयल की बचायल यही से काम के परदशिता रहत लोकसँ विश्वास पड़त हमराासभके स्कुलमे लेक्चर देब बच्चा सब भविष्य अछि हमरा सबके नदी के पानी टेस्ट कराएब पड़त
हँ देखब जे प्रदूषण कम भेल कि नहि अगर कम भेल तऽँ हमर मेहनत सफल आ आओर मेहनत करब हमरा सभके वन्यजीव के गिनती कराबय पड़त देखब जे संख्या बढ़ल कि नय अगर बढ़त तैँ हमर अभियान सफल आ प्राकृतिक हमरा धन्यवाद देत
हमरा सबके गर्व अछि जे हम किछु कर रहल अछि हम समाज के लेल किछु कर रहल अछि चलु अब घर चल थकि गेल मुदा मन खुशी अ छै
हँ आठ बजे जंगलके गेटपर सबके खबर कऽ देब हह व्हाट्सअप ग्रुपमे मैसेजके देखेलहुँ बहुत बढ़िआँ चलूं जंगल साफ करब हमर धर्म अछि
ह ई सब त ठीक कर लू पिछला रविवारके सफाई अभियान के बाद हमर गाँंवाला लोकानिक के प्रतियोगिता बहुत सकारात्मक भेट रहल अछि आब बहुत रास लोग हमरा से जुड़े के इच्छा जल जताव लगे अछि
हँ साफ सुथरा जंगल जानवर खुशीसँ रहैत अछि आ पक्षी चहचहायत अछि आ नदीके साफ पानि होहैत अछि हम ओकरा सपनाके सच करब जंगल साफ रखू जीवन बचाउ मिलेती रविवार के
हँ ई सुनैके दिल खुश भए गेल जखन लोग अपना आँखि से बदलाव देखेत अछि तखन ओकर विश्वास होइत अछि जे हमर छोट छोट कदम त सेहो बड़ा परिवर्तन आबि सकैत अछि
हू मित्र सही कहलहुँ तोहर ई हम मिलके जंगल के फिर स हरिया